हँ नमस्कार यार।
नमस्कार
हूँ
भल चल
मित्र
हमर बहुत दिनसँ इच्छा छल जे सावन मास आबिते काँवर यात्रापर जायब। बाबा बैद्यनाथ धाम मे गंगा जल अर्पण। के अपन श्रद्धा आ विश्वास प्रकट करब।
बिल्कूल ई बहुत नीक विचार अछी किए। तो कवर यात्रा खाली यात्रा नहि बल्कि भगवान शिव प्रति गहन। भक्ति अनुशासन धर्य आ आत्मविश्वास एक। अद्भुत प्रतीत मानल जाइत अछि।
हम सुनने छी। जे लाखूस श्रद्धालु सुल्तानगञ्ज आ गंगा जल भरे सैकड़ो किलोमीटर पैदल चलैत बाबा धाम पर। पहुँचतै छथि आ पूरा रास्तेमे भगवान शिवक जय घोष करैत रहैत छथि।
बिल्कूल मित्र हँ रास्ता भरि बोलबम आ हर हर महादेवके। जे करासँ पूरा वातावरण। भक्तिमय बनि जाइत अछि। जी से यात्रा सभ थकान सेहो बहुत कम भऽ जाइत अछि।
हँ हमरा लगैत अछि। जे ई यात्रा शारीरिक शक्तिसँ बेसी मानसिक दृढ़ता। संयम सहनशीलता आ भगवानपर अटल विश्वासक परीक्षा होइत अछि।
हँ बिल्कूल सही कलहु कए तो लगातार पैदल चलब नियमक पालन करब आ। आ पवित्र भगवानेसँ पूरा करब आसान बना नहि होइत अछि
हमरा इहो जान य इच्छा अछि जे यात्रा परर निकलयसँ पहिने की की तैयरी करब आवश्यक होइत अछि जाहिसँ कोनो कठिनाइ नहि हो
हँ सही कलहुँ यात्रा शुरू कयल से पहिले आरामदायक जूता अवश्य दवा स्वच्छ स्वास्थ्य पर पर्याप्त पानी आ हल्का भोजन स रखबाक बहुत जरूरी मानल जायत छै
हँ रास्ते मे स्वयं सेवी संस्था सभ जे निःशुल्क भोजन पानि चिकित्सा आ विश्राम व्यवस्था करैत छथिन ओहि वतसँ श्रद्धालु सभके बहुत राहत भटैत अछि
हँ समझमे ई सेवा भगवान देखिक के बुझाइत अछि जे मानवता आ भक्ति दुनू एक दोसरक पूरव छथिति
सही कहलौं मित्र हमरा लगैत अछि जे कँवर यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहि बल्कि समाजमे एकता सहयोग आ प्रेमक सन्देश सेहो दैत अछि
हँ बिलकुल अलग अलग राज्य भाषा आ संस्कृति लोक एहि के उद्देश्य एक संचलित छथि जाहि से राष्ट्रीय एकता सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत होइत अछि
बाबाधाम पहुँचैके शिवलिङ्गपर गङ्गााजल अर्पण करबाक क्षण प्रत्येक भक्त लेल अत्यन्त भावुक पवित्र आ अस्मरणीय होइत अछि
हँ ओहि समय सभ श्रद्धालु आँखि में आनन्द आंसु रहैत छा आहां मनेमे सुध शान्ति संतोष आ आत्मएता ऊर्जा अनुभव होएत अछि
हम चाहैत छी जे एहि वर्ष हमरो परिवारक सभ सदस्य मिलके श्रद्धा आ नियमक संग काँवर यात्रा पूर्ण करिए
परिवारक सङ्ग यात्रा करब आ अपनापन सहयोग आ आपसी विश्वास आरो मजबूत बनैत अछि मित्र यात्रा सामरणीय बनि जाइत अछि
सही यात्रा दौरान स्वच्छता बनौने राखब पर्यावरण रक्षा करब आ कचरा नहि फेकब प्रत्येक श्राद्धलुक नैतिक कर्तव्य होयबाक चाही
हँ सही कहल धार्मिक वास्तविक अर्थात केवल पूजा नहि बल्कि प्राकृतिक समाज आ सब जीवनक सम्मान करब सेहो होइत अछि
हमरा विश्वास अछि जे बाबा बैद्यनाथ अपन सभ भक्तक मनोकामना अवश्य सुनै छथि जे श्रद्धा सच्चा होइ
हँ भगवान शिव सदिखन अपन भक्तिपर कृपा करैत छथि आ कठिन समयक सही मार्ग देखाबैत छथि
हां एहि यात्रासँ हमरा धैर्य अनुशासन परिश्रम सेवा भावना आ आध्यात्मिक जीवनक बहुत पैघ शिक्षा भेटैत अछि
हमरो अनुभव अछि जे एहन धार्मिक यात्रा मनके नकारात्मक विचार दूर कऽ जीवनक नव उत्साह आ सकारात्मक सोच भरि दैत अछि
तखन कहि रहल जे एहि सावन हम दुनू मित्र पूरा नियम श्रद्धा। आ उत्साहक सङ्ग काँवर यात्रापर जरूर जायब।
हँ हमसभ तैयारी समय करब सुरक्षित यात्रा करब आ बाबा बैद्यनाथे दर्शन कर गङ्ंगा जल अर्पन करब। सौभाग्य अवश्य प्राप्त करब।
सही कहलौं भगवान शिवसँ प्रार्थना अछि। जे सभ कंवरिया भक्तक यात्रा सफल हो सभ सुरक्षित रहथि आ सभक जीवन सुख। शान्ति, समृद्धि, आ मंगलस भरल रहै
स हमरा लगैत अछि जे कांवड़ यात्राक दौरान सभ श्रद्धालु एक दोसराकेँ सहायता करथि। मानवताक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करैत छथि, जाहिसँ समाजमे प्रेम आ भाइचाराक भावना निरन्तर बढ़ैत रहैत अछि।
रास्तामे छोट छोट बच्चासभ लऽ कऽ वृद्ध लोक धरि श्रद्धा आ उत्साहक संग बोलबम के जयघोष करैत। आगाँ बढ़ैत छथि, ई दृश्य देखि कऽ मन अत्यन्त प्रसन्न भऽ जाइत अछि।
हँ, कांवड़ यात्राक प्रत्येक पड़ाव पर भोजनक भगवान शिव भजन कीर्तन आ आरती मे सहभागी बनि अपन मनकेँ पूर्ण रूपसँ भक्तिमय बना दैत छथि।
हँ, जखन रात्रिक समय हजारो कँवरिया एक सङ्ग विश्राम करैत छथि। तखन पूरा वातावरण श्रद्धा, अनुशासन आ अपनापनसँ भऽ सभ भरल दिखाइ पड़ैत अछि।
यात्रा दरान कष्ट अवश्य होयइत अछि। मुदा भगवान शिव नाम स्मरण करिते मनमे नव ऊर्जा आ आत्मविश्वास जागृत भऽ जाइत अछि।
हम सोचैत छी। जे जीवनमे कम सँ कम एक बेर प्रत्येक श्रद्धालुकेँ काँवर यात्रा अवश्य करबाक चाही। प्रयास करबाक चाही।
एहि यात्रा से मनुष्य धैर्य सेवा त्याग सहनशीलता आ सादगिक वास्तविक महत्वके बहुत निकटसँ अनुभव करैत अछि।
हँ बाबा बैद्यनाथ धामक मन्दिरमे प्रवेश करबाक क्षणमे जे आध्यात्मिक आनन्द भेटैत अछि, ओ शब्दमे व्यक्त करब अत्यन्त कठिन अछि।
जखन भक्तसभ शिवलिंग पर पवित्र गङ्गाजल अर्पित अर्पित करैत छथि, तखन सभहक चेहरापर सन्तोष आ श्रद्धाक अद्भुत चमक स्पष्ट देखाइ पड़ैत अछि।
हँ, हमरा ई बात बहुत नीक लगैत अछि जे काँवर यात्रामे जाति, भाषा, धन आ उत्पन्नक कोनो भेदभाव नहि देखल जाइत अछि।
भगवान शिव शिव। दरबारमे सभ भक्त समान छथि, आ एहि कारणसँ सभ लोग परस्पर, सम्मान आ सहयोग भगवान रखैत अछि।
हँ, यात्रा सफल भेलाक बाद भक्तसभ अपन परिवारक सुख समृद्धि स्वास्थ्य आ उज्ज्वल भविष्य लेल भगवानसँ विशेष प्रार्थना करैत छथि।
हँ, सावन मासक धार्मिक वातावरण लोकसभकेँ आध्यात्मिक जीवन दिशामे प्रेरित करैत अछि आ मनमे सकारात्मक परिवर्तन आनत छै।
सही कहलहुँ। काँवर यात्राक वास्तविक उद्देश्य केवल दर्शन करब नहि, बल्कि अपन व्यवहार चारित्रिक चरित्रके सेहो श्रेष्ठ बनाय होइत अछि।
हँ, एहि यात्रामे नियमित समय आ स्वच्छताक पालन प्रत्येक कँवरियाक प्रथम कर्तव्य मानल जाइत अछि।
हँ हमरा पूर्ण विश्वास अछि जे श्रद्धा आ निष्ठान कयल गेल पूजा भगवान शिव अवश्य स्वीकार करैत छथिन
यात्रा समाप्त भेलाके बाद से भगवान सीख अपन दैनिक जीवनमे अपनायल जाय तऽ तखने ई यात्रा वास्तवमे सफल कहल जायत
हँ अब हमसब आवश्यक तैयारी समयसँ पूरा करब जाहिसँ यात्राके दौरान कोनो प्रकारक कठिनाइ नहि भऽ आबय
हमसभ अपन स्वास्थ्य विषय ध्यान रखब पर्याप्त विश्राम करब आ सुरक्षित ढङ्गसँ सम्पूर्ण यात्रा पूरा करब
हँ बाबा बैद्यनाथक कृपासँ हमर सभक जीवनमे सुख शान्ति समृद्धि आ उत्तम स्वास्थ्य सदिखन बनल रहै
बिलकुल भगवान शिवसभ भगतै मनोकामना पूर्ण करथि सभ दुःख दूर करथि आ सभक जीवन आनन्दमय बना बथि
एहि पवित्र काँंवर यात्राक स्मृति हमरा जीवन भरि प्रेरणा दैत रहता भगवानक प्रति श्रद्धा सदिखन बढ़बैत रहत
हँ हम आशा करैत छी जे अहाँ आगाँ आयब बला प्रत्येक सावन मे हमसब फिर से कवड़ यात्रा पर जरूर जायब मित्र
हँ मित्र चल त आब तैयारी शुरू करी ताकि पूर्ण श्रद्धा अनुशासन आ उत्साहक संग बाबा धामक यात्रा सफलता पूर्वक पूरा कैर सकी
ह्म हर हर महादेव बोल बम बाबा वेद्यनाथ सभ भक्त आ अपन समीन कृपा बने रहथि आ सब जीवन मंगलमय करथि
हँ जखन भक्त शिवलिंग पर पवित्र गंगाजल अर्पण करैत छथि तखन सभक चेहरा पर संन्तोष आ श्रद्धाक अद्भुत चमक स्पष्ट देखाइत पड़ैत अछि
हमर ई बात बहुत नीक लागैत अछि जे काँवर यात्रामे जाति पर साधन आ पदक कोनो भेदभाव नहि देखल जाइत अछि मित्र
हँ यही यात्रा में नियम संयम आ स्वच्छता पालन प्रतीक कुमारे प्रथम कर्तव्य मानल जाइत अछि
हाँ ठीक आ छै मित्र